पसारि औ-
ठीक छै अपन कहियौ?
बरियां छै।
की सब होय छै।
की हेतै ओहिना रोड पर घुइम रहल छी।
यौ आय मैचो छियै कुनू यौ?
सुनै तऽ छियै इण्डिया इंग्लैण्ड के छियै वन डे मैच यौ।
अँए-
आय तऽ छियै इंडिया और इंग्लैंड वला सँ।
औ कोना की छै भाँज यौ कोना चैल रहल छै मैच।
केना चलैए उतऽ बतबै पड़त देख कऽ हमरा स्कोरो नै देखले छीयै हम।
हम तऽ देखले रही दू बिकेट भए गेल रहय एक सौ दस कऽ एगारह पर।
अच्छा एक सौ दस एगारह पर।
आ सत्रह ओवर भऽ गेल रहै अठारहमा उन्नैसमा चलै हेएत।
कल ओ कैल्ह आहाँ सुन मछली लेलियए एक पर एक यौ धार के।
धार के भप पुर मे धार के मछली की देत उ कतौ सँ लाए आनलक। बरफ बला मछली।
भायौ बरफ बला तऽ नै रही।
हमरा नै नीक लागल हम हम अधे सेर माछ खेलौ एक किलो लेलए रीह।
अधा सेर खेलियै तब कहै छी कऽ नै रहे बढ़ियां।
लेकिन रोटी कम पैड़ गेल रहए बियालिसेटा रोटी रहए।
तऽ आब की सोचै रिहय की आब नै देबै रहैले घर दुआर सबमाछ।
नै बुझलियै। लेकिन जँ चलब कहलियै कोना हेतै एतबीटा रोटी सँ सब नै खाय रिहेतऽ। परिवार कहलखिन जँ एतबेटा रोटी सँ काज चलाउ कहलियै किया तऽ। कहलकै आ बच्चा सब खाए गेल कनिटा बेसी कहलियै बाह! बाह! बाह!
तऽ चलू नै इहो तऽ बढ़िएँ नै भेल बच्चा सब खेलकै तऽ बच्चा सबकेँ खानो चाही।
अरे माछ खाउ नै कारा सँ रोटिये नहि खाए गेल ढेरी।
आहा- हा इहो देखियौ ई सब तऽ छियै अच्छा। लक्षण छियेै बढ़ियां यौ जते खाउ।
ओ आहाँ नै लेलेए रिहे मछली की?
हम लेले रहि एक किलो आ प्लस एक डेढ़ किलो फेर वि रुत भैया आनि के दए देले रहे। अढ़ाइ किलो भए गेल रहऽ।
नहि हमूँ डेढ़ किलो मछली ले रहे दू सौ तेरहटाका किलो देले रहे।
हँ हमरो दुए सौ टका देले रहए।
यौ उकरिया मछली री लगे जे मछली एके रंग रहे।
हँ मछली रहै ओहिमे देखियौ मुसाना रहै पोठा रहै।
और दरही दरही नैह रहै की।
नैय दरही नैय रहये दरही हेएत आब गोेटे ओतेक के देखत।
हमरा मे रहए दूटा दरही।
हूँ।
हँ बकिया मुसहना रहए कि नै रहए से तऽ नहि कहब लेकिन माछ बढ़िआँ सँ- स्वाद रहे खूब देसा-देसले-देसला माछ जेंका लागल हमरा।
किए तऽ सौसे साँस माछके हम तरलौ। ओकरा पीस नै बनेले रहियै।
नैह तऽ तहेत दुआरे नै कहलू मछली रहै धारे के।
हे यौ कतौके हेतै तऽ पानियए के हेतै बनल थोड़े हेतै फैक्ट्रीमे। माछ तऽ पैनियए मे नै हेएत कतौ हेएत हँ। फर्क इहे छै जे ई जे माछ रहै ने ई रहे। पियोर पैन के किछो बाहरी किछु खुएलक रहना इएह जे की ओहि मे जे रहे छै धार मे जे भेटेए खाय पिय ले उएहे। तऽ बाँकी तऽ फर्मीवलामे तऽ हे ई दै छै खाइ लए मुरही दै छै खाइ लए ओ दै छै खाइ लए। ओहिसँ तऽकर स्वादे चअल जाइत छै ने।
हे यौ आब फौर्मी नै कहियौ सीधा कहियौ बंगाली। ओ बंगाली सब जे आनैया ने बंगाली माछ। से ओ बुझियौ सुवादे नै एक पीस खेबै ने तऽ अहाँके मने केएहने दुन करय लागत।
से नहि करै छै, एकना टेबियो ने नोत दए कऽ ओ एकसेर से कम खायब तब ने।
नहि तऽ अहाँके हैबिट छै, बाँकी हमरा सभके नहि हैयत खायल।
हम स्वाद- त्वाद बुझै छियै, बिसैन महकल भए गेल एक नम्बर भोजन।
हँऽ।
हँ स्वाद से की, अंयो गोभी सब उतरले बाजार में।
न उतैर गेलै यऽ।
हे यौ प्याज किया आगि लगबै छै यौ।
एक सौ साठि टाका दैय यऽ अभी।
नै- नै हब तऽ आबू ने हमरेसँ पचास टके किलो लए लिअ।
नै- नै गोभी दियऽ ने।
नै- नै पियाजक गप्प करै छी।
नै- नै हम गोभी के गप्प करे री।
एक सए साठि टाका जे गोभी खेतै, लोक बेवकूप छै, ओसे निक एकसेर माछ नहि खै लेतैऽ।
ओ बात ठीक छै।
एखन -एखन गोभी मे हेबे की करतै, भरि- भरि नीचा लए क मुड़ तऽ ओकरा में डाँटे हैत।
डांट तऽ हेबे ने करतै, डांट बिना किछो रहै छै संसार में।
एक सेर लेबै तऽ अहाँके तीन सए ग्राम कोबी निकलत।
हँ।
ह। बाजार में छियै की यौऽ।
हँ बाजारे मे छीयै।
देखै छि गाड़ी- घोड़ा के आवाज आबैया।
हंऽ। तास मे नहि देखले रहियै, तास मे देखले रहियै।
हँं आयल रही कनि देर देखलहुं है।
लास्ट गेम कहां देखलियै, शेखर - छोटु जी खेलै रहै।
के शेखरा तुमौल।
बनोत नै दुनू जोन में नै रहे, लेकिन छोटु घिना लेलक।
अच्छा हमू सब बनले रहैय पति जे एक रति। पे भर के देतौ सब बनले रहे।
इनभैलिड नहि भेलु हम दुनू।
के सब रेहै, अहाँ रेहयै रिंकू भाय रेहयै।
हाॅ।
एकटा बात जानै छियै, अपना गामके तास बुझे छै ने से पूरा एकदम मिथिलांचल में हिलेलैय छैय। ऐऽक
हँ काॅफी।
ई तते टा के अपना सभक दलान छै ने मचान।
हूं।
पचास आदमी आराम से ऐठ सकैय चौबीस बााय चौबीस के मचान छै।
हँ ओहिमे कोनो कसर नहि यै, जब पचास आदमी सुतैय छैय।
हू।
तऽ बैठतै किया ने।
तब ओना थोड़े हैय छै मेनले। एकटा पंखा टा जो भए जाय मचान पर, तऽ एक नम्बर गप्प भए जायत।
हे यौ लाइट के कारण नहि तऽ पंखा तऽ कहियो लेगा दैबय।
। ऐय डरो छै ने बीच रोडे पर छै इहो ने दिक्कत छै जे कियो पाछा खोइल के नहि लए क चैल जाय। ।
आ हँ
दिक्कत एतौ भए जाय छै ने।
नहि तऽ देखियौ पंखा लगबैक कुनु नहि छै कखनो लैगा देबैय।
हं। एक सुनू ने तैऽ पंखा के जोगाड़ करू।
हँ।
अ लाईट कतहु तऽ खिचिए लेबैय।
एहन करै छी तब हम विद्युत विया स बात करै छियै एखन हम।
ओकरे घर सँ लए लियअ लाइट।
ओकरे घरसँ लए लेब अ एहन करै छी। कड़ी वला दैय छी रोज पंखा खोलिके लए क चलि जेबैय मोटर बला।
हँ उहै नीक रहत।
हँ।
धान धान मे पइन बढ़ले कि नहि एमर गेलो छी, हम त जाइयो ने सकलियै धान रोप।
नई हमहुँ कहाँ गेल छी।
ओ धारमे नहि बढ़ै है तऽ ओ पाँच दिन पानि पड़ल दू दिन तऽ उहै मे तैय लऽक देखाब दै रहै लेकिन आब नहि हेतै रौद। तते करे छै जे बुझियौ हालत खराब छै लोक के।
नहि यौ नेपाल के स्थिति खराब यैऽ।
आ नेपाल के स्थिति सँ हमरा बिहार के कुन काज छै। खाली बाढि टा नहि खाली। खाली बाढ़ि टा नहि आबैय तब ने बाढ़ि आबि जाय तहन तऽ। दिकते भए जाय दरभंगा भए गेल सुपौल भए गेल सिवान भए गेल। शिवहर भए गेल एते मतब पानि पहिले चल आबै छै पूर्णिया भए गेल मधेपुरा भए गेल। ।
हँ
अच्छा जनै छियै एकटा बात दू हजार आठ के बैर मे अपन। पुले आ पुल जे रहै पुरनका वएह टा बचा लेलक अपना सबके नैय तऽ अपन सबके गाँव साफ रहे।
हँ ई तऽ बात सही ओ पुला जे बना क गेल रहे बुझियौ।
इंन्दिरा गाँंधी के बनेल छियै पुल।
हँ हँ तँए दुआरे तऽ ओ पुला जे बना देलक। ओकरा ने वएह पुल्ला जौन बचा देलक आ बुझियौ ने तकर बाद एको बेर हिलबो नैय करलै अभी तक पुल्ला।
मगर ओकर बाद बाढ़िए नैय एलै तऽ खेत मे पैनिये नैय भेटै छै तऽ ओ की करतै।
नैय बुझलियै छैठ सब के टाइम मे तऽ रहै छै ने पानी यौ। हल्का करेंट तऽ जरूरे रहै छैय सब दिने।
ह बेस ओत बात। एकटा पेैन के की गुदानतै पुला।
दू हजार आठ जे बचेलक ये ने तकर बाद ओ आब अमृत भए गेल या।
सरकार तऽ केलक ए तकर मुँहे बैन्ह देलकै।
हँ।
आ मुँह बानला के बाद ने ओकर बाद माछ एयल ये ने पैन एयल ये।
माछ तऽ देखियौ नैय आबैया अरारी इधर बैन देलक या मखाना। सैडो उधर बैन्ह देलक यए।
आ छोड़ू ने अपना सब धाने गहूॅंम मे रहु ने पड़ल, माछ -माछ मखान की करबै। जे -जेहने -जेहने जगह रहत ओहने ने इनकम करबै।
हँ इमरन तऽ ई या - -
आ दिक्कत या अपना सबके इहो ने ने जे नेटवर्क के प्रॉब्लम भ नेटवर्क मे दिक्कत भए जेहिना मेघ लगा- - पैहले लैनये कैट लेत।
होउ बैरह के स्थिति मत पुछू।
आ लाइन आ लाइन आ आ आ आ - - आ लाइन जहिना कटल कि पहिले टावरे चल जे ऽत एयरटेल के, - -
हु हँ- -
आ बिजली वाला सब के देखियो, जा मेघ लगेलक की पहिले लाइने कैट देैय छैई।
कहलू तोरा एकबार फोन क लियै न त कॉल - - कै हियै।
हूँ - -
हे यौ भैया एकटा गप कही कहलियै की कहियौ। कहै छैय आहाँ रैत मे नैय सुतै छियै कि, कहलियै कि आहाँ के कि दिक्कत- - सर जी भाई- - किया आहाँ बारह बजे, एक बजे, दू बजे, तीन बजे, तखनो फोन कैर दै छियै यौ। ई आशा लेय।
कहलियै ने ओकरा कहलियै नेैय- - जहन लैइन कटबै तऽ सब जगले रहेै छैय।
नैय ओकरा हमहुँ समझा देलु कि भैया आहाँ छ बजे के बाद लाइन कैट लेबै ने तऽ हमरा कोनो फर्क - - ओ नैय करेई छै, तब हम भोत रहै छी। कहलकै हैई एना भजैया कहलियै हँ एना भजैया आहाँ - - पाँच बजे, छ बजे, लाइन कटबै ना।
आखिर ओ बिजलियो वला की करतै ओकरा अपना हाथक गप छियै।
नैय यौ अपना सबके जे यए ने पावर ग्रिड बला एतै अपना सब के। बरथपुर वला ई जैन कऽ करै या।
जैन के करेै या तऽ एना थोड़े चलते चलूना घेराव करै छि बिजली वाला के किया हमरा - - सबहक लेैन कैट लै छ होउ।
अच्छा एक बात बतबू अपना सब सँ छोट गाँव बुआरी या न।
हँ।
सीधा कर देलके न अरेवाक कहराँस आबै छै ने ओकर लय।
यूनिटी- - एना रहबाक चाही, एकता रहबाक चाही, आपस आपस मे तखने न - - सक्सेस रहबै - - ई अपने मे फूट डालबै अपने मे फूट डालबै तहन दिक्कत छै ने- -
न आ - -
सुनलहु एक दिन बोज भए रहल यऽ यौ बड़ा सुन्दर भोज भए रहल यऽ। कड़ा से चलतेै रसगुल्ला- -
सुनैत तऽ छी हमहूँ आब देखियौ ने कहिया करत।
किया तऽ कहलक जे छ, सात सौ, आठ सौ, आदमी खेतै ओहि दिना।
सात, आठ, सौ आदमी कहलक- -
एकटा बात जानै छियै।
की
जतबाटा, जतबाटा अपना सब मिथलांचल के लोग भोज-भात मे खर्चा काए दै छियै।
हां।
ओतबाटा तऽ पाकिस्तान के बजट नै हेते यौ।
ऊ तऽ बात मे दम या, देखियौ उ बात मे कुनू कसर नै या ए को रति नै।
ओतबाटा अपना सब रसगुल्ले खाय जाय छी।
दस हजार रसगुल्ला बनबै छियै, दस हजार मे सब खाय जाय छियै मैन छै नै।
से नै कहलौ जतबाटा अपना सबके महिना मे भोज भाए जायया मिथ लांचल मे यदि, यदि आंकड़ा निकालल जाय मिथलांचल के भोज के
हां।
ओतबाटा तऽ पाकिस्तान के महीन बारी बजट मे
कतऽ छियै यौ।
हे मचाने तरफ घुमय रही, ता मे देखलु कन्हैया भैया जाय रेहाए।
कन्हैया कतऽ यऽ।
आँय।
कता या कन्हैया।
हेबे गेल या मदन दुकान।
गेल हाएत पुरिया-तूरिया खायले।